हेलो राधे राधे
हेलो
राधे राधे
राधे राधे गोर लागै छै
खूब खुश रहू सभाग्वती पुत्रवती धनवती रहू कि समाचार
आवाज जा रहल अइ दीदी अहाँ के
हा हा आबि रहल अइ
अच्छा अच्छा
हँ आबि रहल अइ अहाँ कतयसँ छी
हम छी मधुबनी सँ हमर मायके अछि मधुबनी
अच्छा
ससुराल अछि दरभंगा जिला लेकिन हम रहै छी दिल्ली में अहाँ कतऽ सँ छी
हमर जिला तऽ मधुबनियए अइ नैहर अ धकझरी नवटोली
अच्छा
आ ससुरालय मुजफ्फरपुर जिलामे जजुआर लग सम्भोता
अच्छा अच्छा जजुआर सुनै छियै
हाँ और हमहुँ रहै छी असाम में
अच्छा अच्छा दीदी
ह्म ओर
और सब ठीक छै अपन बतबियौ
अपनो बस अपनो कृपा छैन भगवती के
की तऽ हुनके कृपासँ चलै छनि
हाँ हा से तऽ छैन
और खाना सभ बनि गेल
खाना नै बनल हए आब बनत
अच्छा आब
हँ आब बनत तऽ अहाँके बनि गेल
नहि दीदी एखन नहि बनलैय आब बनेबै कनि बुच्चीसभ ट्यूशन गेल छै ने
हँ बौआ कएटा छथिन
तीन गो छथिन दीदी दूगो बुच की एगो बौआ
अच्छा चलू बड़ सुन्दर बड़ सु
हूँ अहाँ के दीदी
हमरा दूटा बौआ अई लेकिन दुनू हमर टेन टेन भऽ गेल छै दुनूके हँ हँ हँ दसवीं दुनू के भगैल छै
नहि हमर एखन बौआसभ छोट छथि बड़की बेटी हमर नओमी क्लासमे छथि ओर छोट वाली छट्ठी में गेलथि हेन और बौआ तऽ एखन साढ़े तीने साल के छैथ
नै हमर बड़का बौआ तऽ एकाउंट्स के अथी सीख रहल अइ एखन
अच्छा अच्छा
आ डिग्री भऽ गेल छै बड़का के आ छोटका के ट्वेल्व भऽ गेल छै बी एस स कऽ रहल अइ शिलोग में
अच्छा अच्छा ओ बड़का बौआ वि काॅम कमपिलीट क लेने छै हँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ह ह
अहाँ के अपने की करै छथि ओतऽ
ओ एतय वजीरपुर मे आजादपुर के पास वजीरपुर छै ओते स्टील कम्पनी मे मतलब काम करै छथिन ओ
अच्छा अच्छा अच्छा
ओ बर्तन सब बनै छै ने विदेश सी कोम बर्तन बेसी बौनय छै बेहा बनाबैय छथीन और ऐम्हर प्लेट बाटी जे भी बनै छै स्टील के समान ओही लाईनमे छथिन अपने
ठीके अछि
हूँ आओर सभ बताबू दीदी ओम्हुरका मौसम केहन अछि
मौसम एखन बारिश अइ एहिठाम
अच्छा बारिश भऽ रहलीए यऽ
हँ एखन एहिठमा बारिश अइ मतलब होइए लेकिन फेर दिनमे बहुत धूप छलए लेकिन बारिश फेर देलकय
अच्छा अच्छा ऐमहर तऽ बहुत गर्मी छै बहुत
हाँ गर्मी एतहु छलए
हँ
गर्मी एतौ बहुत छलै लेकिन एखन मौसम ठीक ये
अच्छा अच्छा
एखन ठीक अइ मौसम बारिश भेल ह लेकिन बारिश भेला के बावजूदो गर्मी अहाँ के कम नहि लगै छै गर्मी अहाँके लगबे करै छै
ह्म ह्म गर्मी बहुत रहै छै एतय तऽ बहुत हद से ज्यादा गर्मी कऽ देने छै
एहिठमा छै जे गर्मी हयत ने तँ लेकिन बारिश दऽ दै छै तुरंत एहिठमा से छै आब तऽ पाबइनो तिहार सभ आबि गेल
हँ हँ दीदी आब तऽ तीन तारीखके पञ्चमी शुरू हैत
हँ
बीस तारीखसँ सोमवारी आर सक्रातिवारी सबके
हँ संक्राति वाली सब के तऽ विशेष शुरू ह पूर्णिमा वाली सब के तीन अगस्त
हँ हँ तीन अगस्तसँ छनि हुनका सबके चारि गो पड़तनि आओर सक्रैतवालीके पाँच गो पड़तनि
हँ पाँच गो आर पूर्णिमा वाली सभके तऽ चारि टा हैत
हँ हँ चारिटा हेत पूर्णिमा वाली सबके
हँ हँ ताहिके बाद अहाँके अथी भऽ जायत तहन फेर चौरचन ई जन्माष्टमी ईसभ
हँ हँ आब साथेमे एकर बादेसँ ने सभटा शुरू हुअ लागैत छै
हँ भादवह एक संझा
हँ ओहो तऽ हैत इएह अगस्तेमे शुरू अछि
अगस्तेमे हेत हँ अगस्तेमे हयत
के छै कते तारीख के छै देखने रहियै हम
हँ अथी देखैत तऽ छियै फेसबुकपर फेर बिसरा जाय छै
नहि नहि देखने रहियै पतरा मे तऽ लेकिन ध्यान पर एखन नहि आबैय
हमरा नबका पत्र्तरे नहि भेटल हय एखन
अच्छा अच्छा नहि ओ छोट वला नहि य होए छोटकी वाला ए गाँव गेल रहियै ने हम तेहिमे अनने रहियै
हँ तऽ जुला ई पुरना वलाके तऽ अहाँके जूने जुलाइ जूने तक छलैएा की अथी तक हँ आब नहि छै एहिके बाद
उएह हो जाई छै दिक्कत भऽ जाइ छै कनि पतरा नहि रहै छै तऽ
हँ दिक्कत भऽ जाइ छै हम बिसरि गेलियै माँ हमर गेल छलैया घर लेकिन नहि कहलियै जे तऽ बिसरि गेलियै नहि लेलै ताहि दुआरे अहाँके सासु माँ सब एते रहै छथि की गाँवमे
नहि गाँवमे रहै छथिन दीदी
आ ससुरजीसँ छथि
हँ हँ साउस ससुर आओर मतलब तीन दियादनी छियै हम दीदी
हँ हँ
तऽ सभ बाहर बाहर रहै छथिन
हँ हमहुँ तीन दियादनी छियै
अच्छा अच्छा
हम पैघ छियै सभसँ
नहि हम छोट छी दीदी सभसँ
आ हमरा से दूटा छोट छथिन एते रहै छथिन सब गुहाटी अथियएमे लेकिन कनि दूर दूर छै डेरा ओतहि रहै छथिन सभ एकटा ननैद छथिन हमरो साउस छथिन साउस गाँवमे आ अबै छथिन एतऽ आ फेर चलि जाइ छथिन तऽ एक महीना दू महीना रहलथि ह
नहि हमर दूर अच्छा
बीचमे अबैत रहै छथिन
ओतऽ ओ ससुर हमर पण्डित छथिन
हँ हँ हमरा ससुर नहि छथिन तऽब केलेमे
तऽ पंडितइ लाइन मे छथिन हमर घरमे सभटा पंडित लाइन
बीच बीचमे ठण्ढामे आबि जाइत छथिन आ फेर गर्मी होइते भागि जाइत छथिन ओतयसँ
हँ हँ हँ गर्मीमे तऽ गाँवए ठीक रहै छै
कहै छथिन अहाँसभ घरमे बन्द कऽ क रखै छी हमरा आब एतऽ कतऽ जबै कतय ल लऽ कऽ जइयै
गामकसह ने भऽ जाइ दिक्कत अइसन बाहरमे
हँ हँ उएह भऽ जाइत छै दिक्कत हुनकास सभके गामेपर नीक लगै छनि ने एतय तऽ नीक नहि लगै छनि
हूँ हमहूँ सभ से जाइ छी तऽ कनिई पढ़ाइ लिखाई हँ छठि से एहि बेर नवम्बरमे
हँ पन्द्रहके अइ शायद पन्द्रह नवम्बरक यै छठि
तत
भोरका अर्घ बुझाइते तेरह कऽ शायद खरना यइ ने कि हेलो
हँ हँ हँ दीदी
तेरह के शायद खरना अइ नय की आबि गेलैथ बौआ सभ
नहि ओ छोटका छै ओ बात करै देखियौ ने कते हल्ला करतै बौआ चुप
के छिय से पूछै छथिन हँ बच्चा सभके तऽ होइते छै बच्चा सभके बड्ड छोट छथिन ने एखन तीन साले तीन सालके बच्चा कतेक बुझथिन
हँ उएह छै
अहाँ कि तऽ भरि दिन बिजी रहैत ह आब छोट छोट बच्चामे कनि दिक्कत तऽ होइते छै
आ हँ दीदी छथिन दीदी
हँ हँ हँ दीदी हँ
अहाँ नहि एखन बात करू हम करै छी ने तखन करा द ओ जेकर ककरो भी फोन आबै छै ने सभसँ बात करतय
हँ हँ बात करथिन तऽ गाँव जाइ छियै कि नहि
फर आ आ हम सालमे हैेलो आ जा द हँ जाई छियै दीदी सालमे हम दू बेर जाई छियै
हँ बड़ सुन्दर नहि नहि गामवसँ अथी रहबाक चाही कनि
नहि नहि गाँव हम सालमे दू बेर हमर फिक्स अछि एक बेर जाई छी गर्मी छुट्टीमे आओर एकबेर छठि करैत छियै तऽ छठिमे जाइत छियै
ओ त गर्मी छुट्टी ओतय अहाँ सभके त जून जूने मे होइत हैत ने
पन्द्रह मई सँ पन्द्रह सँ बीस मईमे भ जाइ छै
एहिठुमा जुलाई में होइ छै गर्मी छुट्टी एखन एतय गर्मी छुट्टी छिये
हमरसभके जखन खुजै छै तखन अहाँसभके छुट्टी होइए
हँ हँ एत तहन होइ छै एतय भरि जुलाइ बन्द रहत अगस्तसँ शुरू इसकुल एक अगस्त दू अगस्त जकर जेहन छै तऽ कातेहनमे छै
पन्द्रह से बीस मे
ओर सब बताउ
ठीक
कथी बनतै खाना
की कहलियै दीदी
खाना कथी बनतै
हँ ने ओ अरिकंचन के सब्जी और चावल
बच्चासभ खा लै छथि
बौआसभ लए दालि बनेबै दालि आओर आलू चोखा बना देबै तऽ ओसभ खा लेतै हमर दुनू बेटी तऽ खाय छथि बस ई छोटका टा लए कनि दालि चोखा बनबै पड़त नहि त दुनू बुच्ची हमर खाइ छै
ओ अपन टेन मिनट भऽ गेल अपन सभके
हमर सबके फैक् ह
हँ हँ हँ हँ ठीक छै हँ हम फेर करब बादमे अहूँ करब हूँ
हमरा घरमे एअ
हँ हँ हँ खूब खुश रहू सहागवती पुत्रवती धनवती रहू